हेलो
कि हँ
आ रहल अछि अहुूँके आबि रहल अछि बहुत बढ़िया
हँ आबि रहल अछि हमर बढ़ियाँ ठीक चलि रहल छै
चलि रहल छै
हाँ बस चलि रहल छै
देबाक छै
हाँ कहू नहि हमरा तऽ नहि बुझल अछि।
मैथिली नाटक इतिहास बहुत पुरान अछि यदि हम एकर जड़ि मे जाइ छी तऽ मध्यकालमे कीर्तनिया नाटकके सभसँ बेसी लोक प्रिय छल एहि नाटकक मुख्य उद्देश्य भगवान कृष्णक लीला भक्ति भावनाक प्रसार केनाइ छल। एहिमे संगीत नृत्य आओर अभिनय तीनू समावेश रहैत छल एहि बारेमे अहाँके की खयाल अछि
हमरा खयाल अछि जे ई एकरा आगाँ बढ़ायल जाय
परम्परा के आगा बढ़ाबैत ज्योतिश्वरी ई ज्योतिरश्वर ठाकुरक धूर्त समागम और महाकवि विद्यापत के रचना सभक नाम प्रमुखताँ लेल जाइत अछि। एहि नाटक सभक माध्यमसँ समाज मे धर्म नीति और मर्यादाक के सदेश देल जाइत छल। मध्यकालीन नाटक के मुख्य धारा आओर ओकर विशेषता के विषय विशेषसँ विस्तारसँ समझबाक लेल अहाँ कनि प्रयास कऽ सकैत छी अन्हु
हाँ प्रयास करबै उएह हमहुँ लागल छी प्रयास मे। पता चलतै तहे ने।
काल दिस देखैत छी तऽ मैथिली नाटक अपन प्राचीन स्वरूपसँ बाहर निकलि कऽ समाजक वास्तविक समस्या सबसँ जुड़ल अइ। एहि युगक नाटको मे मिथिलाक सामाजिक कुरीति ती दहेज प्रथा अशिक्षा आओर पलायन जकाँ विषय सब पर प्रमुखताासँ काज कयल गेल। आधुनिक नाटककार मे मैथिली साहित्य चेतना के जन जन तक पहुँचेबाक प्रयास केलनि। एहि काल मे अनेक गद्य आओर सामाजिक नाटक लिखल गेल जे समाजमे बदलाव लाबे आओर लोकमे जागरूकता पैदा करबा मे बहुत पैघ भूमिका निभाबैत अछि।
हम तऽ चाहैत छी जे हमरा दहेज प्रथा पर नाटक देखायल जायत
वर्तमान समय मे मैथिली वर्तमान समयमे मैथिली नाटक अपन अस्तित्व पहचानक लेल संघर्ष करैत एक नव दिशा सेहो प्राप्त करैत अछि। आब नाटको मे रंगमंच के साथ साथ आधुनिक तकनीक आओर डिजिटल माध्यमक प्रयोग सेहो भऽ रहल अछि। मुदा जतेक विकास होबाक चाही ओहिना रंगमञचक प्रोत्साहन आ सरकारी सहयोजक आवश्यकता छै मैथिली नाटक मिथिलाक आत्मा छी आओर अहिना जीवित राखब हमर सभक दायित्व अछि। ओर मैथिली नाटक नाटक एहि गौरवशाली परम्परा के हम सभ मिलके आगू बढ़ाबी
हाँ बढ़ेबाक चाही अहाँ मैथिलीके जतेक आगाँ बढ़ेबै जेते अथी करबै तते ओ
लेकिन मैथिलीमे मैथिली जे छैय से मैथिली भाषा जे बाजल जाय छैय से कोन कोन इलाका मे बाजल जाय छैय से अहाँके बुझल अछि।
हमरा तऽ मधुबनी जिला बुझल हय बेगूसराय मे टूटल फूटल मैथिली बाजल जाय छैय। ताहिमे सभसँ नीक मैथिली मधुबनी जिलामे मीठ बोली बाजल जाइत अछि।
मैथिली जे छैय से भारत के बिहार आओर नेपाल के तराई क्षेत्र मे बाजल जाइ छै जे इलाका के कहल जाइ छै मिथिलांचल
हाँ कियाकि सीता माताके जन्म भेल छनि ने ओ तऽ ओतहि छलनि हुनकर तऽ ओते मिथिलांचल छ
मैथिली मे जेना हिन्दी मे सब कहै छै आप ओकरा मैथिली मे की कहल जाइ छै बुझल अइ अहाँ आओर तूम जेकरा कहे छियै त एकरा मैथिलीमे की कहल जाय छै
तोरा अहाँ हाँ तोरा हाँ
हाँ इ सब सामान्य बोलचालके भाषा छैय जेना अपनासभ अपना सब लोक हिदी मे कहे छैय नमस्ते अपना सब कहै छियै गोर लगे छी।
गोर लागै छी हाँ
छै ने इ सब चीज बहुत इम्पोर्टेंट छैय।
हाँ इ सब महत्वपूर्ण छैय इ सब चीज के ध्यान मे रखबाक चाही ईसभ मैथिलीमे ईसभ चीज महत्वपूर्ण छै
हाँ
गाड़ी मतलब पुट
हम इएह सोचल जे मैथिलीमे बहुत काज करबाक चाही सभ व्यक्ति काज करबाक चाही हमरो करबाक छै अन्हु के काज करबाक चाही मिथिला मैथिलीे लेल
जहन सभ आदमी काज करबै तहन ने ई भाषाके एकटा हेतै अपनासभके भाषा पूरा देशमे फैलतै
अहाँ हमरा एकटा गप कहू जे आप कहाँ जा रहे हैं एकरा मैथिलीमे की कहै छियै
अहाँ कतय जाइ छी
अहाँ कतय जा रहल
ऐं-अहाँ कतऽ जा रहल छी यौ हाँ सेहो भऽ सकैया अहाँ कतय जाइ छियै की केलियै हँ
हाँ तऽ
ओ
ओना मैथिल सिखनाइ बहुत आसान छै लोक बहुत आसान तरीका स मैथिलीके सीख सकैया
मैथिलीके सिखनाइ बहुत आसान छै लेकिन मीठ बोली अहाँ मधुबनीए जिलामे सीख सकैत छी सभसँ ज्यादा मीठ बोली मैथिलीमे मनियए जिलामे बाजल जाइ छै
हाँ मैथिली मैथिली पर्यन्त देखल जाय तऽ बहुत लोक बहुत नीक तरीकासँ आइ कालल तऽ बीपीएस सी की यूपीएस सी के जे कम्पटीशन छै तहूमे मैथिली शामिल छै लोक ओहू स कम्पटीशनके तैयारी कऽ रहल अछि
हूँ मैथिलीके शिक्षक के ज्यादा माँग छै
अच्छा मिथिलामे जे प्रमुख क्षेत्रसभ छै नीक नीक फेमस जगह सब जे छै अं जे कहबै बहुत पसन्दीदा जगह सब से कोन कोन जगह छै
हमरा तऽ जनकपुर पसन्द अइ नीक लागै यै
जनकपुर बहुत नीक जगह छै तकर बाद अहाँके सखरा भगवती छै थि नेपालमे
घूमेए फिरे वाला बहुत नीक जगह छै
घूमे फिरे के लेल मिथिला मैथिलीमे बहुत नीक नीक जगह छै
बहुत नीक नीक जगह आ नीक वातावरण सब सेहो नीक रहै छै
हाँ जनकपुर भऽ गेल मंगरौनी गाम जानै छियै
मंगरौनी गाम सुन्य तक
मंगरौनी गाममे बूढ़ी माय छथिन आ एकादश रुद्र महादेव बड्ड फेमस छथिन
हाँ एकादशमे रुद्र महादेव गेलो छी हम एक बेर
हमूँ गेल छी दर्शन करै ले ओतऽ बहुत विस्तार छनि हुनकर एकादश रुद्र महादेवके जे एगारह टा शिव लिंग छनि हुनका लग मतलब मंदिरके पसमे ओहिमे हर साइज के शिवलिंग छथिन आब हुनकर एककर इतिहासके बारेमे अहाँके किछु पता अछि तऽ बताउ
नहि हमरा तऽ नहि बुझल अइ इतिहासके बारेमे
अच्छा
लेकिन ई पता अइ जो तऽ प्रसादके रूपमे सेहो भेटैत छै खााय लेल किछ किछ
ओतऽ प्रसाद बाँटल महादेवक प्रसाद बाँटल जाइ छैन
हाँ बाँटल जाइत छै ओ कहियो कोनो दिन एहन रहै छै ओतह ओ होइत छै तऽ जेना भगवानके पूजा पाठ भेल ओकर बाद किया तऽ महादेवके प्रसाद सन्यासीटा ग्रहण करै छै
एकादश रुद्र महादेव जे छथि से बिहार के मधुबनी जिला राजनगर प्रखंडके मंगरौनी गाँवमे उपस्थित छथि ई एकटा अद्वितय आओर ऐतिहासिक मन्दिर अछि ई मंदिर वर्ष उन्ननीस सए तिरपनमे ओतुका प्रसिद्ध तानंत्रिक छलखिन मुनीश्वर झा जिनका द्वारा स्थापित केयल गेल छल भगवान शिव के एगारह टा शिव लिंगके ओतऽ स्थापित केयल गेल छै
एगारहोंटा शिवलिंग के स्थापित वएह केने छथिन
इ-इ दुनिया के एकटा अकेला एहेन मंदिर छै जताे ए गगारह टा शिव लिंग स्वस्थ्य छै आओर ई जे ई जे मतलब मुनीश्वर झ तानंत्रिक छलखिन हेँ से एकदम तानंत्रिक विधि स ओतय एगारहों शिवलिंग के स्थापित केने छथिन आओर जे कोनो एहिमे जे जे पत्थर यूज कयल गेल छै से दू सए वर्ष पुरान छै
अहाँके बुझल अइ इतिहासके बारेमे
हाँ बिल्कुल हमरा बुझल अछि हम तऽ गेल रही तऽ ओतय एकटा पट्ट बनल छै ओहि पट पर लिखल छै सबटा ओतुका इतिहास के बारेमे
नहि हम त गेल रहौं त पढ़ने नय रहौ अ ओतअ एकटा बसा बाबा छथिन हुनका कानमे कहलियेन ओ सब कहल जाइ छै जे हुनका कहला से मनोकामना पूरा होइ छै
बहुत दूर मधुबनी से नहि छै बहुत दूर एकदम पांचें किलोमीटर छै मधुबनी स
महादेव जे छथिन ने ओ की ओ ओतअ जे जाइ छै नबका आदमी जे सब कबुला केने रहल से सब जे तर ओ कहल जाय छै अभिषेक करेनाय वहाँ जा के अभिषेक कराबे छै रुद्राभिषेक
रुद्राभिषेक
ओतअ तखन जे करैल जाइ छै त ओ नीक लागै छै देखैय मे ओय टाइम मे
तब ई मधुबनीसँ पाँच किलोमीटर पड़ैत छै आओर कोनो। विशेष दूर नहि भेलै ओतय सँ सवारी खूब भेटैत जेतै पहुँचै के लेल।
हँ सवारी त भेटते छै हर जगह जाय के लेल सवारी भेटै छै आ ओ त
गेल रही हम त अपन बाड़ी से गाड़ी से गेल रही।
ओतत अनेक प्रकार के भगवान रहैय छथिन बहुत प्रकार के महादेव के अलावा बहुत प्रकार के भगवान छथिन मन्दिर के प्रांगण मे
हँ तब बहुत खुशी लगैत छै जहन मिथिला मे एहन एहन मन्दिर के व्याख्यान जहन होइ छै त मिथिलामे आओर की छै इएह सभ त छै बहुत फेमस
संस्कारे। संस्कारे ल क अपन मिथिला के प्रचलित अछि। भाषे ल क भाषा संस्कार इएहसभ ल क अपना मिथिलामे।
हँ आओर सभ सब एहन मंगरौनी गाम जे मंगरौनी गाम के अन्दर। दू दूटा फेमस मन्दिर जेना बूढ़ी माय बूढ़ी माय के।
बुढ़ी माय मन बूढ़ी माय मंदिर हम नय गेल छीये ओतअ कहाँ दन कहल जाइ छै जे जे। जे चीज अहाँ मंगबय आ ओतअ पैर दैतये देरी अहाँके। सभटा कहि दे जे अहाँ केहन छी की छी की हैत अहाँके ओतअ ओतुका। कहाँ दन बड्ड अथी छै प्रसिद्ध छथिन भगवती। हम नय गेल छी मोन अछि जे एक बेर जाय।
बुढ़ी माई मन्दिर जे छथि। छथिन इहो लगभग एक हजार साल पुरान छथिन आओर। हिनका सब क शक्ति पीठ मे मानल जाइत छनि।
नय हम त नय गेल छी बूढ़ी माई मन्दिर से एकादश। रुद्र महादेव गेल छी लेकिन बुढी माय मन्दिर नय गेल छी।
एकटा त्रिकोण बनवे छै एकटा त्रिकोण बनवे छै उच्चैठ भगवती। तकर बाद से चटोकार मे राजराजेश्वरी भगवती छथिन से आ बूढ़ी माय। ई ई तेहन ट्रेंगुलर छथिन नक्शा मे देखबै त। त्रिभुज त्रिभुजाकर तीनू लोकेशन पर ओ पूरा त्रिभुजे बनै छै ओतय सँ।
ओहो भगवती बड्ड नीक राजराजेश्वरी गेल रहौ।
मिथिला के मिथिला के। एकटा बहुत महान पंडित छलखिन हेँ पंडित मदन मनोहर। उपाध्याय इएह ओहि मंदिर के स्थापना केने छथिन।
राजराजेश्वरी मन्दिरके।
हाँ नहि नहि बूढ़ी मायके आओर। बूढ़ी मायके जे अथी भी केयल गेल छनि स्थापना जे केयल गेलनि से कयेलाक के बाद। एकर कारण ई छै जे। तालाब खुदाइ होइ छलै ताहिमे भेटल छथिन भगवती।
भगवती मिलल छथिन हुनका तखन। तखन हुनका स्थापना कयल गेल छनि भगवती।
हाँ हाँ तहन स्थापना केयल गेल छनि आओर।